हँ की हाल चाल
सब ठीक ठाक केना छी
बढ़ियाँ छी आओर सभ घरमे ठीक
हँ हँ सभ ठीक ठाक भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ
हँ भऽ गेलै ओर अहाँके भेलै
हमरो भऽ गेल
अबाज आबि रहल अय ठीक से
छै आओर की कर रहल
बस खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै किचन समटा कऽ अखन बैसल रही अहाँके भऽ गेल काज ताज बच्चा सब सुतल
सब
आवाज-आवाज डिस्टर्ब आबि रहल अय अहाँ के
कल हमरो भऽ गेल हमरो सास, ससुर छथिन हुनका
अच्छा
सब खेलऊ हैं, खुआ देलियै यै आब ओ सुतलयै। हँ-हँ हमहुं
अच्छा-अच्छा अच् की सब बनेने रही।
बनेने छलहुँ हैं हम रोटी, आलू के परोड़ के सब्जी तयके बाद अथी करैला के भुजिया।
वाह
अच्छा अहाँ की सब बनेने छलऊ।
आ हमहुँ बनेने रहौ, रोटी रहे, आलू बैगन के भुजिया रहे, आर अथी रह सोयाबीनके तरकारी रहै।
हम्म त अपना सबके त इएह यऽ दिनचर्या की बनाउ खाउ सबके खुअइयौ।
सैह आय एक गोटा आम दऽ गेल रहैथ, अपन गाछक से ऐल रहथिन कतहु ठाम स अलीगढ़ दिश कतौ गाछी रहैन। सब छथीन उमहरके, त एक झोरा आम ल क ऐला एतेक सुन्दर आम रहै, बजारक आम स बहुत नीक बिना दवाई-तवाई वला नहि होइ छै।
हँ-हँ से तऽ अपन गाछ के आम के बात ते किछ ओर होइ छै, ओ बाजार मे त ओ सब पका दै छै न।
खराब एके दिन, दू दिन मे खराब हुअ लागत, देख- देख क अथिये लागत, तकरबाद खेलाके बादो पेट मे गैस-तैस हुअ लगै छै।
हँ-हँ से होइ छै। हमहुं सब मंगेने छलहुं हैं, बाजारे से गाछ के-के दऽ जायत त बाजार स जे मंगेने छलियै दूए दिन मे सबटा सइर गेल।
सबटा खराब भ जाय छै यैं, दूए दिन मे हमरो ओहिठाम आयल रहे दू द केहन पील पिलहा भऽ जाइ छै न खइयो मोन नहि
खाइयो हँ खाइयो के नहि मन करै छै। की करतै तैयो ओहै में, आ फेर अपनासभ एखन सभटा कऽ किचन समेंटु आ फेर जाउ सुतू, फेर भोरे उ ठु त वैहै सब।
फेर भोरे- फेर भोरे ओहिठाम तऽ शुरू करू, वैह फिर तीर्थ स्थान वैह छियै।
की करबै इएह तऽ दैनिक दिनचर्या छै, हमसब तऽ भोरे उठै छी किये हमर जे ससुर छथिन, हुनका नौकरी छनि तऽ जेबाक रहै छनि हुनका ड्यूटी पाँच बजे हम उठि जाइ
हमहुँसब-हमहुँसब- हमहुँसब पाँच सवा पाँच बजे तक उठे जाइ छी, बच्चा सबके स्कुल-तिस् कुल रहै छै, तब जबाक रहै छै। सात बजे तक टिफ-टिफिन बना कऽ दियौ सबकेँ।
हम्म -हम्म- हँ।
तुरते केना हेतै।
सही बात छै, हम तऽ उठलहुँ तऽ हुनके सब लए चाय बनेलौ। हमर बाबाजी के चाही भोरे चाय पियै छथिन तै ओय के बाद फेर ऐलै तब किछ ऐले तऽ चाय बनेलौ तै के बाद झाड़ू, पोछा इहै सब जे होय यै से करू झाड़ू तब खाना-पीना आ नाश्ता दऽ देलौ बबा द दै छीयै नाश्ता त ओ क कै चैल गेलखिन्ह तै काज सब रहल किचेन सब समेट सबटा तब हमर बौआ उठत ई उठत की बस पूरा दिन तब तै एकरे पीछा हमरा भागै पड़य यै।
हां तहन से हेबै बच्चे पाछू लागल रहू
हां तीन साल के छै नै हमरा बड परेशान करै छै। कैम्हरो चैल जाएत, कीछ छु दैत हा अपने से किछ करै
जखन तै
तब एकरा खुआव
हां।
नीक लागै छै, बाहर के दियौ नै मैगी तै तुरते खैत।
से तै छहियै अखन तै स्कुलमे नै देनै हेबै?
हम दै नै छीयै बाहर के अपन घरे के देलौ। बना के एक घंटा मे खेलक तै वहै खुएलौ।
बड़ परेशानी होय छै, घुइम-घुइम के, घुइम-घुइम कै खुवावैत रहु खुवाबैत रहू हूँ।
तैयार कऽ देलौ तब अपन नेहेलौ बाद मे सब किछ तऽ बना क नै बनेलौ चावल तै अड़हाय दु बजे फेर जखैन खाना
हां।
त सब कियो चावल भातऽ सब कियो बैस गेलौ खा लेलौ। आ फेर भैर दिन उहै मे लागल रहू
फेर चाएर बजे से फेर शुरू कपड़ा उठाव चाय-नाश्ता, कपड़ा उठ चाय-नाश्ता
चाय-नाश्ता बच्चा छोट छै एकरो कनी कालके टाइम दिए पड़य छै, किछ-किछ पढ़ा देलौ। साहै सब भर दिन
हां पप्पा के फोन करै गेलय हां-हां।
तै अपना सबके तै इहै यै भैर दिन इहै चलैत रहै यै।
हां भैर दिन इहै सब रहय यै।
और अहाँ के अहाँ के कएटा बौआ ऐछ?
हमरो दू टा बच्चा छैथ, दूटा बड़का हां पैग छोटका छै तै स्कुल में छै। सेवन क्लास मे छै ओ हां
तब तै अहूँ के तै सबटा करय पड़ैत हैत हुनकर टिफिन बना कै दियौ
उहो मे कहलौ पच पाँचे बजे उठनाय हां पाँचे बजे उठनाय उमर फेरो जल्दी-जल्दी सबट्टा करू फेर ओ-ओसभ हिनकर पप्पो जेथिन ओहो सब जेथिन सब जाइ छथिन और दीयादिनियो ऑफिस जाय छथिन सब उठ जाय छियै काज ताज भोरे स चलैत रहै छैय।
अच्छा।
सएह सम बात अइछ। हँ नाश्ता जलखय करइत दस, बारह बाइज जाइ छैय। खेनाइ खाइत-खाइत तीन बाइज जाइ छैय।
अखन सेह भ गेल ए हमरो आ इहेमे आब लोक थाइक जाय छैय पहिले के लोक के देखै छलियै कते करय छलखिन नै थाकय छलखिन ये पहिलेके लोक सब की सब नै करय छल खिन ये कुटिया त अपने से पीसय छलखिन हें। आब लोक कऽ पाबै छैय इ सब।
हँ सेह ने समये नै रहै छैय की करतै सेह छैय।
ह आ सभ काजके चक्करमे व्यस्त भ गेलैए अपना जीवनमे न। बहुत-बहुत।
व्यस्त रहय
सब अपन-अपन काज पर गेल जल्दी-जल्दी। उठल सबटा केलक अयमे रहल कि कखैन काज परड जाय। आ पहिलेके लोक फ्री रहै छै घरेमे रहै छलै त सभटा करै छलै अपन।
हँ पहिने एतेक लाइफ अथी जीवन एते स्त व्यस्त-व्यस्त नै ने रहै छलै हे।
त पहिले लोक खेती सब करे छलखिन ये न पहिले लोक खेती केलैथ त ओय स उपजाके वहे खेलथि वेह बेचलथि पैसा भेल।
हँ सेह सब। सेह त हँ सेह त छैहे। किछ न किछ, किछ न किछ
ओहेसभ भ जाइ छैय आ आओ नीके छौ आब त सुतेये के तैयारी सबटा भये गेलै। भोरे उठिकऽ
हँ- हँ ठीके छैय फेरो भोरे की बनाउ सबसे बड़का त काज लगै छैय की बनाउ। की बनाउ फुराइते नै रहै छैय कोन तरकारी बनाउ।
बनाओ।
फेर बनाउ की बनाउ की बनाउ की से बनेला त सब खुश भ क खा लेतै। बच्चा सभ इ नहि खेतै ओ नै खेतै हरियर तरकारी नै खेतै।
त और हँ।
बुढ़-बुढ़ के अलग बनतै बुढ़ के कहतै इ न खैब ओ नय खैब इ खेला स गैस होइया इ खेला स अथी होइया हँ ओ पचय नै ये। बच्चा कहतै हमरा दोसर दिअ इसभ नै खैब हमसभ सोचै छियै जे इ चीज खराप नै भ जाए। हम खत बना ली तरकारी एलैये त खराब नै भ जाय सइर नै जाए। फेर बनाउ की बनाउ।
हँ हॅं हॅं सही बात छै यैह मे हं ए हमर तऽ ई तीन साल बौआ यै एकर तऽ और अथी छै ई। एकरा लै रोटी सब्जी बनैब तऽ नहि खैत त तुरत दलिया बनाउ फेर ओहो नै खैत फेर खिचड़ी बनबै छियै ओहो में नखरा एत्ते नखरा छै ने ऐ बच्चा के के फेर अपना सबलै किछ अलग बनाउ
ठीके सैह सब करते करते हूं हूं। हूं आ फेर सबटा जत्ते बचलाहा ऐ फेर तकरा खतम करू। लऽ लऽ कऽ बैसू तखनि जतेक बचल छै भोरका राति आ सांझका संझका राति फेर भोरका फेरो राति वला। खतम करिते करिते हालत खराब भऽ जाइ छै।
हँ तऽ अपना सबके त यैहै यै बनाउ खाउ एमहर उम्हर सब के देखियौ की करबै
हूं। हूं हूं सैह छैेहे हूं। और की सब छै। हँ हमुं आब जाइए पर छी।
हँ हँ आब त आमो खतमे होइ वला अछि।
हँ।
कनी मनी आब मिलैयै तऽ खरीद कऽ खाउ आ गाछ गाछ आब कहाँ किनको छनि हँ बड हं बनेलौं हैं अचार कनि मनि कनि मनी बनेलौं हैं जाइ के चक्कर मे हम कनी मनी तैयो कहुना कऽ कऽ कऽ कऽ बना लेलौं हैं कनी मनी, कनी अचार बनेलौं कनी कुच्चा बनेलौं, कसोंझी बिचक।
अच्छा नीक केलौं, अ अचार रहै छै त खेनाइ तेनाइ मे कनि रहै छै बढ़ियां रहै छै।
हँ हँ कनि हमर सासु माँ छथिन ओहो मदद कऽ देलखिन ओना हुनक ज्यैदा नहि ऊ कऽ पाबै छथि
हँऽऽ हमरो साउस के बड सौख छैन अचार के ओहो बनेलखिन हैं, पाँच किलो आम आनि दिया मसल्ला जोगाक सभटा कऽ दिअ पीस पैस कऽ आगूमे दऽ कै सभकिछ तखन बैसल बैसल सभटा बना लेत
हँ तऽ हमु तऽ सैह केलियैऐ पीस पाइस कऽ सबकिछ देलियैयै त ओहै सबटा आ तब फेर दौड़ दौड़ कऽ धूप लगाउ करू।
हँ।
लोक बय्सत हैत इहैमे तऽ मोन लागै छै ने कर तै की आदमी इहै त जीवन छै हैं धिया पुता सबके देख खियौ भऽ गेलै हैयै हँ और की इहै करैत रहु मेन बात छै
सही बात छै सही बात।
भऽ जेतै त भऽ जेतै नै त ओ ओ टाइम रहलैय।
ऊं यैह फोनेके भरोसे गपसप भऽ गेल भऽ गेल सैह छै।
हँ आ जहियाक काज नै यै छुट्टी यै ओइ दिन भरि दिन फोने मे बीत जाइ छै। कर फोन एतै आइ ओकर फोन एतै आइ ई फोन एतै। रिश्तेदार छै तऽ ओकरो नहि छोड़ि सकैत छी ने, आब ओहो सब कोइ फोन कऽ देलक। ह आ ओहिमे ओर लेट हो, ओहिमे और देर भऽ जाइ छै।
और देरी भ जाई छै सैह तऽ हँ। तखन फेर ओ सब कहऽ लागत फोनो नहि करै छी, हँ। फोनो नहि करै छीही, तु सही बात छै सही बात छै।
हूँ से तऽ भए जाइ छै की करतै लोक। इएहे मे व्यस्त छै, इएहे ठीको छै की, इहे मे मोन लागे छै सबके।
हँ, जे छै से चलि रहल छै सएह छै।
हँ अपन चलि रहल ये इएह मे लोक सब व्यस्त ये।
हँ
आओर कहियौ आब तऽ अहूँ सुतैएके तैयारी करैत हैब।
हँ, सुतैये के तैयारी करै छियै।
सब काज सब तऽ भए गेल हैत।
काज सबटा भऽ गेलै हँ, सैह देखै छलियै तब हँ हमहूँ खा लेलों हैं, खा लेलों है आ वैह ओ त वैह कनीराम, मोबाइल चला चला कऽ। तकर बाद सुतनाइ हेतै।
हँ हँ हमहूँ सब आब सुतबे करब। बहुत गर्मी छै एत तऽ एकदम बहुत ज्यादा छै, गर्मीसँ तऽ आओर परेशान छै आदमी।
हं गर्मी से त और मोन, आधा थकान त ओकरे से भऽ जाय छै जाड़ में तैयो